हेलो हँ बहिन की हाल चाल छै सभ ठीक छै ह आइ अहाँ पर सज धज के कतय जाय रहल छी आइ हमर भ भतीजी के कोजागर छियै मिथिलामे कहल जाइ छै कोजागर बिनू बियाह अधूरा ताहि लेल मखान पान सिन्दूर लऽ कऽ जा रहल छी
हम शहर मे पलल बढ़ल छी हमरा ई सब रीति रिवाज बुझात नाहि उजागर मने की खाली रसम के एकर कोनो मतलब छै
सब छै
ह
बौउआ रीति रिवाज खाली रस्म नहि होत छै ई हमर पहचान छी हमर जड़ी छी कोजागर्मन कोजागर मने नव दुल्हा दुल्हिन के पहिल शरद पूर्णिमा मान्य नेता छै एहि राति लक्ष्मीजी पूछैत छथिन को जागति मानेके जागी रहल अछि जे जागीे के पासा खेलाइत छै लक्ष्मी हुनका घर अबै छथिन
हँ स खेलाइ से धन कतय से आयत ई तऽ अंधविश्वास भेल ने
एकर प्रतीक बुझू पास आ जीवनके अनिश्चता छी दुल्हा दुलहिनके सिखाओल जाइत छै दीवन जीवनमे सुख दुःख पासा जेको अबैत जाइत रहै दुनूके मिलीके खेलाइ पड़तौ हारी जीतके मे सङ्ग नहि छोड़बाक आ राति भरि जागब मने जागरूक रहू आलसी नहि बनू
वाह ई तऽ बहुत गहींर बात भेल हम तऽ समझैत रही जे बस माखन खाय लेल बहाना छी मिथिला मे तऽ रीति रिवाज बहुत छै जनम से मृत्यु धरि सबके पाछा एहने अर्थ है
हँ
ह
हँ सुनू जखन बच्चा जनम लैत छै तऽ छ तटिहार होइत छै छठम दिन विधाता बच्चाके भाग लिखैत छथिन ई मान्यता असलमे छठिहार मायके आराम लेल छी छओ दिन धरि मायके पूरा सूतल दै जाइत छै गरम खाना
बड़ हो स चलू अ सुनू ने दीदी हमरा आर के तनिका एकटा काम आबे तऽ हमे अहाँके तनिका करब तनिका देरी मे ठीक छै द एक दू गो गेस्ट आवल छथिन हमरा आर घरे हेलो